हा नमस्ते कीअं आहियो हा हलो।
हा राधा स्वामी
हा अचेव थी आवाज़।
हा हा अचे थी।
हा ॿियो हा ह
ठीक आ सब बढ़िया बढ़िया तव्हां कीअं आहियो। बढ़िया ॿियो ॿुधायो हाल चाल पंहिंजो।
बढ़िया अॼकल्ह ह न अ तव्हां शॉपिंग काथां कंदा आहियो ऑनलाइन घुराईंदा आहियो खाधो पीते जो
अस अच्छा न असां न ऑनलाइन न घुराईंदा आहियूं। कोई अहिड़ी शइ हूंदी आहे त असां ऑनलाइन घुराईंदा आहियूं। कोई सुठी लॻंदी आ न त त वठी ईंदा आहियूं मार्केट मां ई वञी करे।
अच्छा अॼुकल्ह जीअं सेल हलनि थी फ्लिपकाट इन ते
हा हा इहो कंहिं महिल वेंदा आहियूं इहो अटेंड कंदा आहियू हा।
हा घुराईंदा हूंदो।
हा हा वेंदा आहियूं डी माट में हली वेंदा आहियूं या वरी हेॾे सिटी काड निकतो आ ॾियल वेंदा आहियूं सुठी लॻंदी आ कोई शइ त पो असां वठी ईंदा आहियूं
अच्छा अॼकल ॾिसो मह आ त पो लॻंदो आ न किथे डिस्काउंट कुछ मिली वञे त घुराए वठूं।
पवंदो आ न की भई महांगाईअ में थोरो असांखे सब स सही रेट ते मिली वञे।
हा हा
पो असां करे सघूं ॿियो बि कम करे वठूं।
अॼुकल्ह सब्जियूं भाॼियूं ॾिसो केॾी महंगी आहिन। फ्रूट वठण आहिन उहे महंगा थी विया आहिनि इहे विदेशन में लड़ायूं थी हलनि हुनजे करे बि ॾिसो केॾी महगाई वी
महांगाई थी वई आहे हाणे सिलेंडरनि जो बि त इहो थी वियो आ न सिलेंडर नथाथो न न पा मिलनि पो पो शॉर्टेज थी वई पो माण्हू ॿिए वठण। हं घुराइण लॻा ब्लैक में बि उह आ। केॾो बि असां सोचौं की भई घट घट करे हलायूं।
हा ॾिसो महंगाई। हा महंगाई त वधे थी कमायूं नथी वधन।
हा अॼुकल्ह हिक माण्हूअ सां घर नथो हले।
नथो हले हा।
जॾहिं घर में ॿ ॿ ट्रे ट्रे घणा कमाइन ता तॾहिं वञी पूरी थी पए। हा हा कमाइणो ई थो पए। अॼुकल्ह चवंदा आहिन न। मालिक ॿिन्हिनि खे हिकु अधिकार ॾिनो आ छोकरो हुजे या छोकिरी हुजे। सबु समान आ हाणे उहो कान्हे ज़मानो की भई। छो छोकिरी भई अॼु दॿिजी रहंदी हुयूं। अऊं हाणे न हाणे न हाणे वरी सभ हुननखे समान अधिकार आ। त गोल्यो बि अधिकार मिली वियो भई कमाइन बि भले।
कमाइन त ॾिसो घर ई हलाइन थी न पंहिंजो जवाबदारी खणी त हलन। इन बइ कम थी निभाइन ॾिसो। घर बि संभालन थी अऊं ॿाहिरां जोब् करन थी। हा हुनन जे लाइ त डबल ड्यूटी वधी वई हुन।
वधी वधी वई हा सही ॻाल्ह आ न सही ॻाल्ह आ इहा।
छोकरा ॾिसो छोकरा ॿाहिर। घरां जो घर नथा करे सघन, ॿाहिरां जो करे था सघन मगर।
सब सब घर जो बि थी करे। त ॿाहिरियों इ बि थी करे वठे हाणे उन उनखे त मेन। पदवी कई सुठी मिली आ चयो वयो आ की भई छो। भरे त हांय सभु कोई चवंदो आ छोकरो हुजे या छोकरी हुजे कंहिंखे फ़र्क न पवंदो आ।
हा हा।
किं फ़र्क़ पवंदो तव? जेसे अॻीं ख़बर तव। पैदा थींदी छोकिरी या छोकरो। चाहे छोकरो आ त ख़ुशी अऊं चवंदा छोक। किरी त चवंदा आहिन अरे दहेज ॾियणो पवंदो अॼु कल। किरी पंहिंजी क़िस्मत पाण ठाहे आई आ।
पाण ठाए आई आ ॾिसो हा पाण थी ठाहे माँ पीउ त थोड़ी डिप्। पेंड आ ना ही ससुरालवालन्ते डिपेंड आ छोकरी।
बस अॼुकल्ह पंहिंजो चइ चइ‌ सभ दहेज बि ती ठाहिन जॉब।
हा।
हा हा करे ती अचन कमाए करे ठाहिन थियूं वरी उते बि पंहिंजो घर वसाइन थियूं। ईअं नथि चवन की असां हॾ थियूं‌ हज पंहिंजो घर आ न। हं हलणो आ न ज़िंदगी त कटणी आ न पो चाहे हो या मां। हा भई भई ईअं न भई ॿिन्हिन सां घर थो हले हिक सां न।
हा ॾिसो छोकरा जेतरो नथा कमाइन अॼुकल्ह छोकरियूं कमाए थी वठन।
ॾिसो जंहिंखे भई सुख सुविधाऊं वठणियूं आहिन त छोकिरियूं सोच। अचे थी न की भई सुख सुविधा वठणो आ त थोड़ो कमाए थी वठां।
हा हा। सई था चओ, सई था चओ, सई था चओ।
करणों आ असांखे अऊं काॾे घुमण वञणो आ अऊं हूअं जो अची। छोकरे जे मथां डिपेंड थी त छोकरो काथे वञे जेतरी हुनई धंधो थींदो ओतिरो ही त हलाईंदो।
ओतरो‌ ई हलां
थोड़ी न कंदो उ चवंदो जेतिरो आहे ओतिरे में पूरी कर।
सही ॻाल्हि आ हा।
उनमें पूरी करनि पोह कोई कोई छोकिरी सहनशीलता हूंदी आ त उहा त चवंदी ठीक आ मां उन में पूरी ती कयां मां उन में ई राज़ी आहियां जीअं मालिक हलाये। जीअं मालिक हलाए, अउं अॼुकल्ह जी छोकिरियूं उहे नथियूं सहनिशीलता करनि न, पो वरी इये जॉब निकिता आहिनि त भले कयो। तव्हांखे सुखु सुविधा खपे त हिन सां गॾु मिली करे कयो तव्हां बि सुखु भोॻियो घर वारनि खे बि सुखी कयो।
सही ॻाल आ। सही था चओ, हा ॾिसो महंगाई महंगाई बि एॾी आ न घर नथो हली सघे हिक जी कमाई में पाण सोचूं घर हली वञे त अॼकल्ह नथो
ॾिसो पो हुन मर्दनि जे मथां केॾी टेंशनयूं ती थी वञनि,
हा -हा।
सोचनि ता न की भई हाणे घर हलायूं पो छा पो व पो आ न कंहिं न कंहिं जा बेकार ता थी वञनि, ॾिसो बुरी आदतियूं ती पइजी वञनि उन्हनि खे, भई भला चवंदा की निंड नथी अचे भला हे सोचऊं ता टेंशन ती थे हाली त चढ़ाए आहे या नाहे? ईअं त सोचे तो न माण्हू त महांगाई में उह उन्हनि खे वधीक टेंशनयूं न ॾियणियूं आहिनि पो वरी ॾिसो ॿिए ॿिए शयुनि जो बि जा शिकार थी वञनि, टेंशन टेंशन में तो कुझु बि तो थी सघे। भउ हा, अउं इअ तव टेंशन तव टेंशन तव बीमारीयुनि जी वजह। इहे जेकी बीमार ती थियनि न इहे सभु टेंशनन सां ती थे। हा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जल्दी तो वधी वञे छो? कोई टेंशन अहिड़ी थी ती वञे हा- हा- हा, बसि उहो ई आ न। इ इहो ॾाढी समस्या ॾाढी गंभीर आहे।
ॾिसो और छोकिरनि जे मथ थां आहे, छोकरिनि जे मथां बि आहे हुननि खे बि हज़ार जिम्मेदारियूं हज़ार जनि बाद
उह ॿारनि उन्हनि खे बि इहो फर्ज़ निभाइणो आ छोकिरियुनि खे। की भई ॾिसो घर परिवार आ त उहो हर सोचंदियू ॿार बि खपे पर फैमिली बि फैमिली जो चवण बि मञिणो आ चवंदो न की भई ॿार करे हिक त लॻंदो आ न। चवंदा हेॾे बि सोचणो आ, जॉब बि करिणो आ, हिननि जे मथां बि विझन जो पए तो प्रभाव ॾाढो, हा- हा, जवाबदारीयूं पएन ॿिनिन जे मुताबिक आ,
नईं नईं शादी करे ॾिसो वञे ती, उते बि एडजस्ट करिणो आ
नई -नई शादी में बि कंहिंजो घर कीअं आहे? कंहिंजो घर कीअं आहे? हुनखे एडजस्ट करण तो पये कोई कोई छोकिरी न थींदी तव कोई कोई त थी वेंदी आ।
थी वेंदी आ, हा -ॾिसो नयो माहौल आ समय लॻंदो आ सभ,
उनमें समय लॻंदो आ, समय एॾी जल्दी एडजस्ट थी न पाईंदो आ, जीअं जीअं समय वधंदो वेंदो उन जो अऊं पाण ही एडजस्ट थींदी वेंदी आ थींदी वेंदी आ अऊ जेकी करे वेई एडजेस्ट त शुरूअ में, त समझ जा एंड ताईं निभाईंदय। बिल्कुल एंड ताईं हा, अऊ जेकी न करे पाई त पो त उन सां कुछ नथो चई सघे। पो त ॾिसो न हुनजो घर थो रहे न घाट थो रहे।
हा पो त सही ॻाल्हि आ, दिक्कत थी वञे रुली था वञनि।
उहो ॿारनि खे कि अहिड़ी शिक्षा ॾिजे अहिड़ो संस्कार ॾिजे जीअं छोकिरी हितां जो बि हिन खे कुल खे बि तारे ऐं हुन कुल खे
हा उन कुल खे बि तारेसि।
हा पर उन्हनि छोकिरियुनि ॿई खे अॼुकल्ह पई अॼुकल्ह ॿार ॿारनि खे अहिड़ो स अहिड़ा संस्कार ॾिजनि ऐं अहिड़ो सुठो ॻाल्हाइजे घर में अऊ व्यावहार अहिड़ो रखिजे जीअं ॿार, ॿार अॻिते सोचे करे हलनि कि भाई असांजे घर में एतिरो व्यवहार सुठ सुठो मिलियो आ सुठी तरह हलूं असां, असां पंहिंजे माउ पीउ जो आदर कयूं उनजी इज़्ज़त रखूं त पो असांजो नालो पो उन्हनि जो नालो थींदो न पंहिंजे सावहरे पासे बि पेके पासे बि हुनजो चाहे छोकिरो हुजे चाहे छोकिरी हुजे, ॿिन्हिनि जे लाइ ॻाल्हि बरोबरि आ।
ॾिसो बैलेंस करे हलंदा त गाॾी हलंदी, न हलंदा ता न हलंदी, सही ॻाल्हि आ।
ॻाल्हि आ बस अॼुकल्ह -अॼुकल्ह अॼुकल्ह कम्प्रोमाइसन करण ज़रूरी आ। तव्हां कयो त समझो मां भी कयो। अगर न कयो त समझ ऐं बस हिक में नम्रता हुजण घुरिजे। अगर हिक में कान्हे त ॿियो अॻिलो नरम स् इंसान झुकजी थो वञे तॾहिं बि गाॾी अॻिते धिकजी वेंदी आ। अगर हो अगर हो हुनमें बि न हूंदी मूं में बि न हूंदी त पो गाॾी न हलंदी।
हा चईंदा आहिनि न ताड़ी हिक हथ सां न वॼंदी आ। उहा ही ॻाल्हि आ।
हा उहो, उहो ई आ न। सही आ उहोई अॼुकल्ह ज़माने में मंहगाई ॾाढी ज़बरदस्तु आ। अॼुकल्ह छा नथो खपे। सब कुछ थो खपे, सब कुछ। हा एॾी ज़रूरतूं वधी वयूं आहिनि। जेकी चीज़ चवंद जंहिंसां चवंदासीं कम हली वेंदो पर मुश्किल आ चवंदा न हिअं बि शइ खपे हिअं बि शइ खपे। भईया हीअं बि शइ खपे त पो वरी त पोस ॻोल्हणो थो पए न पंहिंजो कुछ जॉब वग़ैरह कुछ त भाई ईअं ॿार बि खुशि पाण बि खु़शि।
हा
ऐं पो ॿार वॾा थींदा वरी उहे पंहिंजी ज़िमेदारी ते लॻंदा
ख़र्चा ॾिसो वधी विया आहिनि गाॾियुनि जा मोबाइलनि जा
हा
ऐं टीवीयूंन जा लाइट जा बिल ॾिसो केॾा था अचनि
ख़र्च वधी विया आहिनि न
हा, लाइटुनि जा बिल ई हज़ारनि में अचंनि था एसीयू हलनि था कूलर था हलनि पिया मतिलब सभु सुख सुविधा वधी आ त ख़र्चा बि वधिया आहिनि।
सुख सुविधा इन्हनि खां सवाइ हली बि नथा सघूं न हली नथा सघूं न, चऊं था हे बि खपे हे बि खपे हे बि खपे हां कपिड़ा ई ऊं हूंदा अॼु हिकु दफ़ो पाए वरितासीं किथे पार्टी ते वेंदासीं त चवंदासीं इहो न पाईंदासीं ॿियो पाइणो आ असांखे हा च चवंदा आहियूं रिपीट बि नथो पाए, ॾिस जेके अॻिले अॻिली पीढ़ीअ वारा जेके माण्हू आहिनि न उहे वरी बि एडजस्ट करे वठंदइ चवंदा ठीकु आ न, ॿार मूंखे ख़ुशि हुजनि
हा, उहे पाइनि मतलबु असां पातो
ख़ुशि असां ख़ुशि असां उहो ई था पाए वठूं कोई ॻाल्हि कोन्हे ठपो लॻी वेन्दो आ या कोई चई बि वठंदोन न पोइता की भई हिन वरी पातो आ चवण ॾेस चवण ॾेस चवण ॾेस, असां ॿार तव्हां ख़ुशि रहो कोई फ़र्क़ु न पवंदो अॻिले वारा, अऊ जेकी हाणे जी पीढ़ी न नथी सोचेव, अगिले वारा सोचे वठंदा चवंदव ठीकु हा छॾेसि जेके आहिनि, ऐं जेके हाणे वारा चवंदा न न त वञिणो ई न आहे पार्टीअ में वञिणो ई न आहे। हा इहो सच ॿुधायोसी असां, सभिनि जे घर जी इहा ई कहाणी तव सभिनी जे घर जी कहानी इअ ई तव न वञिणो आहे कपिदो लटो सुठो खपे सुठो वञिणो उथिणी वेहणी आ उथणी करिणो आ बसि त भई वञूं त असांखे सुठी तरह वञणो न वञिणो ई न आहे त पो हिते इते वरी वॾा था झुकजी वञनि न चवंदा आहिनि ठीकु आहे, त असां झुकिजी था वञूं असां असां हाणे खोड़ कयोसीं ॾिठोसीं हाणे हिननि जी वारी आ
सही ॻाल्हि आ, हा हा हा हलो
चवंदा न हिननि जी वारी आ हिननि हे ई करनि
सही आ हा हा अचे थी आवाज़ अची थी अचे थी आवाज़
उ उहो उहो ई चवंदा आहियूं की भई इन इन्हनि खे भई ॾे सुखु न, वॾा मुडी वेंदा आहिनि असां वरी चवंदा आहियूं मालिक जो शुकरानो आहे सतगुर जो
हा
ऐं हेॾो परिवार मिलियो आ सुठो ठीकु आ पाण खे निवडत हुजे असांखे सभु कुझु मिलियो। हम हलो, सही आ न हा हा बसि ई इअ ई अॼुकल्ह जे ज़माने में इहो ई हलयो आ ईहोई महांगाई जो ॾाढो हो थी वयो आ पर ॿारनि जो बि सभु ध्यान